हेलो हँ तऽ आइ आइ जे छै हमराासके टॉपिक छियै सोशल मीडिया ठीक छै तऽ हम अहाँके किछो बताबै छी सोशल मीडियाक के बारेमे ठीक छै तऽ सोशल मीडिया जे छै आइके आइके जमानामे सूचना आओर प्रौद्योगिक के युग छलै आओर इन्टरनेट जे छै मानव विकासके जीवनके बहुत मतलब पूरा तरहसँ बदलि देलकैए य आओर सोशल मीडियाके जे विकास छै एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै अभी सोशल मीडिया एहन एक प्लेटफॉर्म छथिन जकर माध्यमसँ ह एक दोसरसँ जुड़ि सकैत छीयै बात करि सकै कै छियै अ वीडियो कॉल कए सकैत छियै मतलब विचार के आदान प्रदान कर सकैत छियै आओर मतलब आओर सब भी जानकारी प्राप्त कर सकय छियै आओर जे छै सोशल मीडिय के माध्यमसँ हमे दुनिया भरके घटना के अभी जानि सकै छियै अ अभी जे चलि रहल छै जैसेक कि अ बता सकै छी कोनो भी जानकारी के हमे अथी समझ सकै छियै सोशल मीडिया के के माध्यमसँ आओर आइके जमानामे आइ काल्हिके जमानामे जे छै ने बेसी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर यूट्यूब सोशल मीडिया जे छै मतलब करोड़ो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जे छथिन करोड़ो लोग के जीवन के हिस्सा बनि चुकले या और सोशल मीडिया जे छै ने संचार के सरल और तेजी से प्रभावी बनाबी बनाबै छै आओर लेकिन कहि सकै छियै तऽ एकर किछु नकारात्मक भी प्रभाव छै ओना ते नकारात्मक और सकारात्मक सबे कुछ के प्रभाव छै छथिन तऽ एतऽ सोशले मिड अहाँकेँ किछो पता ये तऽ अहाँ किछो बताबू सोशल मीडियाके बारेमे
हँ सोशल मीडिया से बस समयके बर्बादी वही सब जहिसँ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ै छै मानसिक तनाव चिन्ता ई सभ आओर एक दूसरेसँ लोग तुलना करय छै जीवनके जिससे आत्मविश्वासमे कमी आबै छै बहुत गलत जानकारी कारी अफवाहें भी फैले छै सोशल मीडिया के वजह से जिससे समाज बहुत भ्रममे रहय छै
ह
इसीव इहए लए बस सोशल सोशल मीडिया के कोइ भी वा पर मतलब पहिले ओकर जाँच करना चाही फेर विश्वास करना चाही बहोत साइबर अपराध भी भए रहल छै एहिसँ
हँ ई बात ते अहाँ सही कहलियै जे मतलब पहिने ओकर जाँच करना चाही ई तऽ बहुत अभी चलि रहल छै बहुत स्कैम सब भी चलि रहल छै सोशल मीडिया के माध्यमसँ कहि सकैय छिय बहुत जे छै बहुत सारा मतलब लोग ओकर गलत फायदा दादी उठाबै छथि थि मतलब ब्लैकमेल करे छथिन आजकल जे छै बहुत ज्यादा स्कैम बढ़ि रहल छै सोशल मीडिया कहि सकैय छी जितना अच्छा छै ने ओ मतलब जतना अच्छा छै ओहिमे उतना खराबी भी छै सोशल मीडियामे आओर कहि सकैत छियै तऽ मतलब सोशल मीडिया हँ ई बात अहाँ सही कहलियै कि लोकके मतलब सबसँ पहली बात छै कि इंसान के मानसिक स्थिति भी खराब कए दै छै आउर खास करि के जे उ छोटा छोटा रील्स आर जे आबे छै स्क्राल जे करै छथिन उ तऽ आउर मतलब इंसानके आई क्यू कऽ जे जे छै बहुत कम करि दै छै ओहि पर मतलब कहि सकैत छी बहुत ही ज्यादा मतलब खराब छै सोशल मीडिया आ एक तरहसँ अच्छा भी छै ओ तऽ इन्सान डिप पेन्ड करै छथिन जे आं मतलब केना ओकर यूज करै छै
आँ बहुत शिक्षा के शिक्षा के विषयमे भी बहुत अच्छा छै ओ मतलब जिससे ऑनलाइन बच्चा सभ पढ़ि सकै छै यूट्यूबके माध्यमसे बहुत बहुत ग्रुप रहय छै जहिसँ शिक्षामे सहायक होइ छै बहुत कई बड़ा- बड़ा संस्थान छै जहाँ जहाँसँ ओऽ शिक्षा प्राप्त करि सकैय छै ऑनलाइन
अच्छा हहहह अच्छा तऽ हम अहाँके कनि एकर लाभ बताबैत छी सोशल मीडियाके संचार के मतलब आ स आसान बनाबै छथिन जे सोशल मीडिया जे छै सबसँ बड़ा लाभ ई दै छै हमरा सबके लोकके बीचके आसानीसँ जोड़ैके कोशिश करैत छै आओर कोई भी व्यक्ति जे छै अपन परिवार मित्र आओर रिश्तेदार दुनियाँके किस्त कोनो कोना मे रहतै तऽ ओकरा सम्पर्क करबे सकैत छै आओर वीडियो कॉल के सुविधा अब भऽ गेलै आजकल तऽ मतलब बहुत बढ़ियाँ सुविधा छथिन ओर शिक्षाके के सहाय मतलब शिक्षा मे भी सहायता लै छै तऽ एहिके एहिमे कहल जाय सकैए कि पहिलुका जमानामे जे छै मतलब ऑनलाइन के सुविधा सु सोशल मीडिया के सुविधा नहि रहै तऽ मतलब बच्चा सबके बाहर जाय पड़ैय रहय पढ़यके लिए दूर लेकिन आबके आबके जमानामे जे छै सुविधा दए देलकै य मतलब सोशल मीडिया के त बच्चा कतहो भी रहि के कतहो भी मतलब पढ़ सकैत च ऑनलाइन जे छै मतलब शिक्षाके एक महत्वपूर्ण साधन बन गेल छथिन और विद्यार्थी मतलब यूट्यूब ऑनलाइन समूह और कि मतलब प्ले प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करि सकैय छै आओर आओर मतलब बहुत प्रकारके छै जे शिक्षक ओर संस्थान सोशल मीडियाक के माध्यमसे छात्र पत्र के पढ़ाबै छथिन ओर अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराबै छै जेनाकि जेनाकि किताब कॉपी सब किताब सब दै छथिन आनेलाइन अहाँके किछो पता तऽ अहाँ बताबू
हाँ सोशल मीडिया के बहुत जिम्मेदार तरीकासे उपयोग करना चाही मतलब तभी ओहिसे लाभ प्राप्त भए सकैय छै जब एकर जकरा जिम्मेदारीके साथ करतय तभी मतलब जे सच हो उपयोगी हो वही बात वही मतलब जानकारी साझा करना चाही मतलब कुछो नहि कुछो अफवाह नहि फैला देना चाही
अच्छा
ओर अपन खुदके जानकारीके सोशल मीडियासे सुरक्षित रखना चाही ताकि अफवाह गलत सूचना ह्म बचना चाही ओर पढ़ाई लि खाई संन्तुलन बनाए रखना चाही ऐसे नहि कि बस गलत यूज ही करे
अच्छा हाँ उ तऽ इन्सान पर डिपेंड करै छथिन कि मतलब कोन इन्सान केना हाँ मतलब ओकर युज करय छै सोसल मिडिया के अच्छा
आओर सबके जे भी छै घरमे ओकरा सही उपयोग के सही उपयोगके बारेमे ओकरा जागरूक करना चाही
अच्छा ओ ई मतलब हम अहाँके कनि कुछो एकर बताबै छी मतलब मनोरंजन एकर ऐसे मतलब एकर लाभ जे छै ओइके बारे मे छी की सोशलमीडिया के थ्रू मनोरंजन रञजन भी मनोरञजन के भी एक माध्यम छै जेकि सोशल मीडिया मनोरं जनके एक प्रमुख स्रोतमे से आबै छथिन लोग एहिसे वीडियो गाना फिल्म मतलब कई अन्य प्रकारके सामग्री देखैयके अपन समय व्यतीत करैय छथिन ई ई काम भए गेलैय कि जेकरा पास मतलब टाइम ज्यादा छथिन ओ ई काम करैय छै कि मतलब उ फिल्म गाना ई सब देखे छै ओना तऽ विद्यार्थी सब भी देख सकैत छैथ देख सकैत छै लेकिन जे छै अपन समयके मतलब देखते हुए कि हमरा कोन समयमे केना करना छै ओना केना करना छै नहि करना छै मनोरञ्जन ओ सब इन्सानके लिए होना जरूरी छथिन तऽ जेना प्लेटफॉर्म जे छै ई मनोरञ्जनके साथ साथ नया नया चीजोके समाजमे भी जागरूकता नानलकैए ई सोशल मीडिया एक तरहसँ कहि सकै छियै तऽ सोशल मीडिया जे छै समाजमे जागरूक फैलबैके एक प्रभावी माध्यम छथिन आओर पर पर्यावरण संर संरक्षण महिला सशक्तिकरण आओर शिक्षा स्वास्थय आओर सामाजिक मुद्दा मुद्दा भी मतलब मुद्दाँ भी सम्बन्धित छथिन ई आओर कहि सकै छियै तऽ सोशल मीडियाके माध्यम जे छै व्यापक स्तर परर बहुत बड़ा स्तर पर लोको चलायल देल जाइ छै और आइ जे छै ने लोग मे जागरूकता बढ़ै छै आओर समाज मे सकारात्मक परिवर्तन भी आबैय छै सोशल मीडियल थ्रू जेना कि देख लियो अ जैसेकि अ महिले सशक्तिकरण छथिन तऽ पहिलेके जमानामे मतलब लड़कीसभकेँ नहि पढ़य लेलए जाय लए दैय रहैय बाहर लेकिन आब की भेलै तऽ आब सभ किछुके मतलब देखै छै मतलब गाजन सभ भी देखै छै माँ बाप बच्चाक तऽ बाहर जा छै पढ़ैलए मतलब वएहा कहि सकै छियै कि सोशल मीडियााक के मतलब देख के भी पता चललै ह गार्जियन सबके की केान केना होइ छै नहि होइ छै तऽ ई भी सोशल मीडिया भी कहल जा सकैए तऽ एको अहम भूमिका महिला सशक्तिकरण ई सबमे अहाँके सोशल मीडियाके हानिके बारेमे पता यए
हँ हानि भी बहुत छै मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ैत छै
अच्छा तऽ बताबू अहाँ किछो एकर बारेमे हेलो हेलो तऽ हमही अहाँके हानिके बारेमे बताबै छी ठीक छै विशाल तऽ सम सभसँ पहिले तऽ कहै छै कि समयके बरबादी छथिन एहिमे समयके बर्बादीमे कहि सकैत छी
सामाजिक